की हाल चाल
ठीक छै अहाँ ठीक छियै
ठीक छी हम
घरमे सभ ठीक छथिन ने
हँ सब ठीक अइछ अहाँ के दादी माँ अहाँ के माँ अहाँ के पप्पा सब ठीक छथिन न
हाँ सब ठीक छथिन
कियाकि हमरा तऽ दादी माँ नहि अइछ हम तऽ बहुत छोट रहली तबे हमर दादी माँ गुजरि गेलखिन
हँ हँ अहाँके घर मे तऽ अहाँके मम्मी छथिन पप्पा छथिन भाई
हाँ सबसे बड़की ब का हमर पप्पा भेलनि आ मम्मी भऽ गेलखिन ओके बाद बड़ बुजुर्ग हमरा घरे तऽ नहि अछि बुझियौ तऽ बहुत शौख लागैत अछि हमरा सबके दादी के प्यार दुलार नहि मिलत मिलल अछि अखन
हाँ हाँ हमरो घर मे मतलब मम्मी छथिन दुनू भाई छथिन हम हम से पैघ दीदी छथिन हुनकर तऽ शादी भऽ गेल आ फेर हमरो मतलब हम छोटे छेलु तऽ हमर दादाजी गुजर गेलखिन तऽ हुनकर प्यार दुलार नहि मिलल तऽ मतलब किनको किनको देखै छी तऽ हमरो शौख लागैत रहैत अछि कि जे हमरो दादाजी रहिता तऽ मतलब बातचीत करतौ घूमतो फिरतो ह पर दुलार मिलतै लेकिन दादीमाँ छथिन तऽ हुनको जे बहुत
चारि सालके रहल तबे हमर दादा दादी गुजरि गेल रहे
हाँ दादी तऽ हमर छथिन अभी तक और दादाजी ते हम दू महीना के रहू तबे गुजरि गेल केओ
अच्छा अहाँ सबसे छोट भेलियै घरमे न
हाँ आ हमराके बाद दूगो बौआ छै हमराे बाद तऽ दुगो बौआ छोट छै
आ दूगो भाई छोट अछि नै
हाँ
हमहुँ सबसे छोट भेला हमर भाईजी भेल सबसे नम्हर तहिके बाद बादमे बहिन भेल एगो तब हम भेलौं तीन भाई बहिन छी हमसब
हाँ हम चार भाई बहिन दो बहिन दो भाई
आ एगो बढ़ि गेलियै हम हमरि से ना
हाँ हाँ
चलू नीक हय जते भाय बहिन होइत अइछ तते नीक लगैत
हाँ सबके साथ खेले उठे में एक साथ रहे मे तऽ मजा जे आबैत अछि छै भाय बहिनमे तऽ कतेक प्रेम होइ छै कि मतलब प्यार दुलार होइ छैे छियै
इएह सब पर भाई बहिन के लेल कते पाबनो सब चल गेला ना
हाँ रक्षाबंधन तऽ आब तऽ आब आ रक्षाबंधन तऽ आब रहल अइत आब तऽ
हाँ रक्षोबंधन आबे वला ह छै इएह अगस्ते मे एता ना हमर भाउजी सब तऽ नहि छथिन घरे बेर पता नहि केकरा राखी बन्हबै
आ तऽ चाची के मौसी आर के बौआ हे
मौसी सबके अथि लड़का सब नहि छथिन य तऽ कोई ने घर पे रहै छै चाची के लड़का अछि ओ बहुत छोट अछि लेकिन भाइे अइछ हुनके बान्हि लेब र की करबै भाईजी कमाय ले बाहर चल गेल छथिन रहथिन आब घरे पर रहथिन ओहो नहि हेता
हँ परिवारके लेल तऽ किछु ने किछु मूल्य जे छै ओ खर्च पानी तऽ जाबे कमेथिन नहि तबे घर केना चलतै घर में तऽ एते राशन पानी होइत अछि खर्चा तऽ आब कमाइयो नहि कमइयो खर्चा तऽ माने ने छै पढ़ाई लिखा खाय घर परिवार सब देखऽ पड़ै छै पैसा से
ह हमर पप्पा करे छलखिन पापा केना नहि देखाइ छै दुनू आँखि खराब भ गेल अछि त आँखि लगबेने छथिन मतलब खराब भ गेले जे केना न देखाय हुनका आंखि से मतलब रोशनी नइ बाहर के चीज सब नहि देख सकैत अछि बुझलियै तऽ आँखि बनबेने छथिन दून हँ दुनू आँखि बनबेने छथिन हमर पप्पा आर ड्राइवरी करै छथिन तऽ हुनका नइ खाइत अछि दिन बला तऽ कऽ लै छथिन लेकिन राति बला ड्यूटी मे ने काम मे हमर पापा के कनि परेशानी भऽ जाइत अछि बुझलियै तऽ हमर हँ आ सोचियो गाड़ी ह गाड़ी चलबे वाला आदमी के एकदम पूरा स्वस्थ रहयके चाही हमर पप्पा के चीन्नी सेहो बढ़ जाइत अछि ओ जेतअ हमर पप्पा नहि काम कर सकत कहै छथिन आब आब ताहि दुआरे ल भैया के ने कनि भेज देल गेल बाहर नहि तऽ हमर भायजियो पढ़ै छलखिन
आ भगवान के एतबो अन्याय नहि करबाक चाही जे हुनका दुनू आँखि खराब कऽ देलखिन कि नहि
शरीर से अस्वस्थ नहि अस्वस्थ अछिय छै हमर पप्पा नहि तऽ बुझियौ हमरा सबके अभी एते दिक्कत थोड़ी क काटअ परत
नहि नहि भगवान के एतबो अन्याय नहि करबाक चाही हुनको परिवार छनि बाल बच्चा छइन आब मतलब एकेगो दीदी के शादी रहल छै नह
हँ दीदी के शादी कर्जे बर्जे लऽ के केने छी हमसभ आ घरो बनेलहुं घरो नै छले दूइए गो घर मे हमर पप्पा चारि भाय रहै छलखिन हुं आब कनियां बहुुरिया सबके बाहरमे तऽ नहि देता ताहि के चलते कारण हमर प प्पा ओ घर दऽ देलइन चाची सबके रहे ला अपने सब असोरा सब पर रहोइ छले बाहरी आरमे तऽ दूगो घर बनेलनि कर्जे लऽ कऽ और तब दीदी के विवाह केलनि इएहमे बहुत कर्ज भऽ गेल तबेसँ हमसभ कर्जेमे छीयै एखन तक
तब तऽ ब्याज पर लेने हथिन त
हं पूरा ब्याजे पैसा अभी तक अगर एतबे क पैसा लेने रहथिन ककरो से अना तऽ सधि गेल रहैत ब्याज पाँच रुपये छओ रुपये एना के लेने छथिन ओहिसे दुगूना तीगुना पइसा
एक साल तक एक साल तक एक किनको से मतलब दस हजार पाच हजार ल लिअ आ हुनका जे एक साल ब्याज जे नै देबै तऽ उ सीधे मतलब चक्रबीरधी जोड़ि दै छथिन
हुनको से लेने रहथि पच्चीस हजार जे विकलांग नहि छल अहाँके गांवमे अपने आओर संगे पढ़ै छैल हं हुंनका मम्मी स से लेने छले पच्चीस हजार एक लाख रुपआ देलकनि हुनका ओ एते एत लेने रह हँ तऽ नहि सधितै यै के कारण हमर भाायजियो के काज करै ला भेज देला बाहर
हँ आब मतलब कर्जा बर् कर्जा वर्जा भऽ गेल छनि तब तऽ अथी सधाबय पड़तनि ओहिके लेल तऽ पैसा तऽ कमय पड़तनि
हँ हँ इएह बात अछि कहलहुं सलहेस पूजा होयवला छै गाँवमे की
हँ ह भादव अखाढ़ में ते सलहेश पूजा सेहो होइत अछि कि छै
कोन तारीख के अछि से नहि पता अछि अखैन
अभी तऽ ओ चन्दा जे लै लेलए आबै छथिन ओ तऽ नहि एलखिन हेन आओर लेकिन लेकिन इह महीना मे हायत अषाढ़े सबमे होइ छै धान सब रोपैत रहै छथिन तब होय छनि
अखार पूजा हर दुज कथी कहलियै सलहेश पूजामे अखाढ़े महिनामे होइत अछि ने हमरा कनि कनि अंजाद रहै तऽ हम कहलियै कनि पुछियैनि हुनका से पता हेतनि कि नहि तऽ गाँवमे हेता तऽ हमरा एकबेर कहब हम आयब सलहेस पुजा देखला हमरा बहुते दिन भऽ गेलै
हँ जरूर खबर करब अहाँके
हॅं
ओ देखे ओ पूजा जे देखेमे एतेक सुन्दर लागैत अछि हुनका जे भगवान मतलब रूप देखाबै छथिन ओ भगवानके
ओहिमे चारू कतर से लोक सब भीड़ लगेने रहै छथिन हुनका देखैके लेल
हँ हम एक बार देखने छी जब हम रहूं एगारहवांमे कि बारहवांमे पढ़ैत रहौ तबे देखने तीन चारि साल भऽ गेल देखलासँ मोन करै फेरो जाके
हँ हँ तऽ आउ गाँव आब तऽ होइए वला छै अषाढ़े मे होइ छै
ओहिमे बहुत कुछ परसादी व सब बनबै छथिन ने
हँ ओरियानो हुनकर बहुत होइ छनि
हँ हम देखने रहि हमरा कुछो कुछो याद दै छनि ओय्ह मका
जल होइ छनि फूल होइ छनि बेल पत्र होइ छ छनि दूध होइत छनि तखनसँ मिठाइ सभ सेहो होइत अछि दूध मखान सेहो होइत अछि
बहुते कुछ होयइत अछि ओहिमे
आ चिन्नी के जे लडडू होई हँ ओ कते नीक लागैत अछि छ दूधमे जे बनेने रहै छथिन तऽ हँ हँ खीरो रहैत अछि
हँ हम देखने हम प्रसाद खेने छी ने हमरा तैं याद हैय बहुते कुछ आहुति लग तऽ हुनका जे बाबा रहै छथिन खेलैत छथिन ओ हुनका अिथ सचमे आबै छथिन भगवान की
हँ मतलब भगवान के जा अथी ध्य अध्याय करै छथिन ध्यान दै छथिन भगवानके त हुनका हां त हुनका रूप त भगवान के आबि जाय छनि हुन
हँ ओ बाबाजी बाबाजे करैत रहै छथि न जेना हमरा त सचमे लगैत रहैया कि भगवान सचमे आयल छथिन
हँ हँ सबके देख के आशीर्वादो सब दै छथिन देख
हँ जेना हम मतलब अनुभव क क भगवती सवार रहैत अछि आ उ सब जे रोल करै छथि न आब रोल करै छै सच मे रहय छै हमरा त लगैत रहै सच्चे के बात अछि हँ हँ भगवान से फूल मंगै छथिन उ न हम देखने छिन खेलैत हुनका
हँ तहि के बाद जे अथी मतलब अथी चादर ओड़ि के जे सुतल रहै छथिन ओहिके बाद जे उठै छथि थिन त एके सांस मे आंकी लै छथिन
हँ
एके सांस मे छाँकी ल लैत छथिन तऽ हुनका तऽ मतलब आद आदमी रहथिन त हुनका त एक बेरमे ओते अथी दूध त नहिहे हेतनि छ छाँकी लेल लेकिन भगवान सवार रहै छथिन भगवान हुनका दे पर रहै छथिन तबे एके बेर मे छाँकी ल लै छथिन पूरा
हँ बहुत नी अच्छा ई जे हमरा त बहुते नीक लगैत अछि देखे कहलियै
गाना बज ला हँ
गाँव घरमे हल्ला होइ छै जेना
गाना बजे लागल छलै
नहि ओ फोन आबैत रहथिन ककरो हं आर कहू त उएह पूजेके बारेमे जानय लए हम अहाँस फोन केलौं जे कहिया ह पूजा हेता त हम ऐतू देखय लए
शायद अगिला हफ्ता तक भए जायत कियकि ई त धनरोपनिएमे होइ छथि
अखाड़ेमे
तऽ हमरा फोन करब की हम ऐब एकबार हमरा
हँ जरूर बतैब हँ एहिके बारेमे तऽ हम जरू रूर अहाँके कहब आउ भगवानके दर्शन करू प्रसाद लिय ई पूजामे सौभाग अछि जे भाग्य ली अहाँ
हँ कियाकि हमरा बहुत दिन भऽ गेल अछि देखला हमरा बहुते मोन लागल अछि इमे देखय के लेल
हँ हँ हेतै तऽ हम जरूर अहाँके कहब ई तऽ सौभाग्यके बात रहै छै जे पूजा सबमे जे गेल प्रसाद खेलक हुनका अथी सब देखलथि ओहिके बारेमे ज्ञानोसब सेहो भऽ जाइत अछि जे पूजामे की की होइ छै नहि होइ छै
हँ नहि तऽ बहुते कुछो होयत लब बिस बुस मतलब बहुत कुछ हम भूइलो गेल छी अइके बारे मे न आओर याद रहै जब हम छोटे रहिये मतलब ओते तऽ नहि समझ रहै
हँ अपना सबके चौबटिया पर होइत अछि
हँ हँ चौबटिया